हलो, जी जय झूलेलाल।
बढ़िया, तव्हां कीअं आहियो?
मां बि बढ़िया आहियां, किथां था ॻाल्हायो?
मां छत्तीसगढ़ मां, तव्हां किथां था पिया पां ॻाल्हायो?
हा, मां खंडवााइन
खंड वारी रई, थी वई रोटी पाणी थी वई।
जी, हा थी वई, तव्हांजी थी वई?
असाई बि थी वई बस वेठा आहियूं, छा कंदा आहियो तव्हां?
हा, मां पढ़ाई थी कियां।
अच्छा पढ़ाई कंदा आहियो मतलबु कॉलेज चालू हूंदो आह न।
हा, फस्ट इयर।
फस्ट, बीकॉम, बिकॉम फस
ठीकु आह
सही आहे इयो बि, मौसम कीअं आहे?
हा, ठीकु ठाक आह मतलब बादल आहिनि पर बारिश पवे कान थी ॿ, टे ॾिय थी वया आहिन हिनयर।
हिते बि अॼु न पई आह, हिते बि अच्छा, न हिते त टिनि ॾींहं खां चालू हुई अॼु कोन्हे लेकिन गर्मी हुई। पसीना ता निकरन थोड़ी देर ॿी त।
हा हिते गर्मी कान्हे त थधिकार आह, सुठी आह थधिकार त आहे पर।
असांखे त अञा मतिलब ईअं लॻंदो आह की राति यो कूलर ख फ्रिज सॼो ॾींहुं अनं गर्मी चालू आह, भई पूरा ॾिह कूलर फ्रीज हलाओ।
त हिन महिल कूलर चालू हुयो बिना पाणीअ असां चालू कंदा आहियूं पर थोरी देरि। पोइॾ थधो थी वेंदो आहे रूम बिल्कुल।
हा स न शायदि हुन साइड मौसम थोरो थ - - धोंदो आहे न। खलवावास सां ई मौसम ठंदो न ॿियो असां - - ॿियो बि जॉब कंदा आहि किथे बि मतलब हिन महिल - -
अ न मत डीसी ए बि कंदी आहियां मां गॾु गॾु - -
हा उ ची स - - त ताखे - -
हा त फिलहाल मां जॉब न थी कय - - ह हा मूंखे थियो महीनो महीनो थी वियो - -
अच्छा पेमेंटगैरह अची व अथव्हजी - -
जी बिल्कुल अची वई आहे।
त त जंहिंमहि जॉइनिंग थियायव त घणनि ॾींहंनि में मतलब टास्क ते अचेव।
मूंखेीं ट्क अची वियो।
अच्छा त त। क मतलब।
हुन खां पोइ सेकेंड - - मान ॿिन्हिन मतलब मां पंहिंजे भाउ जे लाइ बि कयो हुयो हिक कोन ते - - हिकु फोन ते मुंहिंजे लाइ चयो त ॿिए ॾींहुं अची वियो हुयो त मुंहिंजेाउाणे त बॿए फोन ते ट - - कई कान चईं मां तोसां ई ालाईंदमय हुन खां वधीक सिंधी ईंदी कोन अस - - त मां त सही ॻाल्हाईंदोम हिकु कॉल मूंसां गॾु कयई पोइ चयईं मां नथो कयां। त माने ॿिन्हिन फोन ते टास्क कंपलीट कया पोइ वरी अस मान - - ट्री मोबाइल त चालू कयो हो त मतलब मुंहिंजे वट ॿियो नंबर हुयो न त मानी - -
जालूत करे स कोश - - नंबर अलॻ मतलब कहिड़ा घणा बि नम्बर हुनें एड कराए था सघूंअं ई उ ॾई डाउनलोड कराए इअं थींदो न - -
हा - -
अच - - त मतलब अ - -
मतलब ए अगर तव्हांखे टीह कॉल मिलन था और वन एटी मिनट्स मिलन था। प्री कॉल में अगर मन मिस पूरा नथा थियन त तव्हां कॉल नथा करे सघो कॉल रिसीव - -
त मूंखे त अञा टास्क आयो ई न आहे मां। कॉल त रिसीव कयां थी लेकिन मूंखे टास्क ॿियो न मिलियो ई न आहे मूंखे टे ॾींहं - - ठी वण ऑलरेडी - -
त तव्हां पहिरें मतलब कोई कॉल कयो टास्क वग़ैरह कयो को - -
मुंहिंजो इहो पहिरों ई टास अञा मूंखे हिकु बि टास्क न मिलियो आहे मूंखे टे ॾींहं थीिया आहिन जॉइनिंग थी करे पर मूंखे - -
अरे मलामलामला छा अथ मम ॾाढिय। रे थियूं करन पहिरं त शुरू शूयूंर न - - त चोवीह घंटे में तव्हांखे टास्क मिली वेंदो हुयो - - बट हाणे जो मां हिन मोबाइल सां कयो आहे न टास्क - - त मूंखे मूंखे हफ़्तो पूरो लॻाए छॾींदी आहे।
अच्छा लॻे जीन त उहो ई थी चव ईंदो की न ईंदो। छोकी मालूम पए नथो की घणो मूंखे टास्क में कॉल करिणी आहे छा। णा अची - -
ज़रूर ईंदो हा ज़रूरु ईंदो ब ॾाढो टाइम थो लॻाए मतलब। हफ़्तो त हफ़्तो त मस्तु तव
त तहां घणीं पेमेंट करॾी चुकया हियो महीने में?
ॾिसो महीनो त पूरो मतलब न थियो आ पहिरे त माने हा सत अठ ॾींहं ॻाल्हायो हुयो ॿिन टास्क कंप्लीट कया सते - अठें ॾीह में हुन खां पो त मुखे टास्क आयो ई न पो मां हिन काल
त जीअं हाणे असां कॉलिंग ते ॻाल्हायूं, हा जीअं असां कॉलिंग ते ॻाल्हायूं ता त हिनजी बि
पूरो महीनो न वर्क कयो आ माने सत अठ ॾींहं वर्क कयो आ।
त उन्हया हुन घणीं पेमेंट आई तव तहांजी?
हिकु फोन ते ट्वंटी फावफ हंड्रेड कुछ और ॿि ते फिफ्टीन हंड्रेड कुछ
अच्छा अच्छा जीयं हाणे मांजो अंञां टास्क न आयो आ अंउं मां ॻाल्हायां ती त मुखे हिनजी बि पेमेंट मिलंदी? हिनमें हिनजी बी ईदी?
हा ज़रूर मिलंदो आ जोकी ॾिसो असां केंखें काल कयूं ता जींअ असांने अ वरी माने अगर माने तहांखे कॉल कयो आ ठीक आ असां ॿारहां मिंट ॻाल्हायू ता हुनमे कंपनी खे छह मिंट इफेक्टिव लॻदो असांजो ॻाल्हाइण
छह मिंट हा।
मुन्जो ॻाल्हांइण
मतलब ॿिन्हिनि जो ॿिन्हिनि जो उहो टाइमिंग ॾिसंदा की ओतिरो ओतिरो ई अच्छा भई घणीं देरि केर तो ॻाल्हाएन हा मतलब केरु घणीं देर केतिरो त ॻाल्हायान मतलब सही आ।
हा ईअं -ईअं, त उहो टाइम टाइमिंग ॾिसंदा इनि हुंव हु नत न जेतिरो हुननि खे अफेक्टिव लॻंदो आ ओतरो उननि खे जी उव पेमेंट कंदा इनि और अगर माने तहांखे कॉल कई आ त उहा हिक मिंट जा मुखे ॾींदा ॾह रुपया
अच्छा मतलब तहां कॉल जेको हा त मुखे घणां ॾींदा हिक मिंट या
अठ रू
अठ रूपया हा मतिलब जेको कॉल करे तो उनखे ॿ रुपया ट्रे रुपया ज्यादा मिलदा इअं थी वेंदो
पर रुपया ज्यादा मिलंदा जो कॉल करे तो
त माखे अंञां हुन में मतिलब हाणे जीअं मां कॉल कयां ती, सपोस हाणे चहुस सैटरडे संडे चओ पिया न पेमेंट ईंदी आ शायद हिनजी?
फ्राइडे फ्राइडे
फ्राईडे सैटरडे त हांणे मुंजे हिन में अना ॾिखाए नथो कुछु पेमेंट जो यूपी आई वग़ैरह यो अ न कुछ आप् प्शन शो न
हाली न खुलंदव तहांखे टास्क मिलंदो हुन खां पो ॿ ट्रे ॾींहंन खां पो खुलंदव।
ॿ ट्रे ॾींहंनि खा पो मतलब हे एड थी करे ईच ईदा अॻोपो आया त पेमेंट वग़ैरह सभ हा न जेका हाणे नयां बि आहिन हुं
कम वरी छाती करे? मतलबु हिकु - हिकु ॾींहीं निश्चित थी करे की हिक ॾींहीं सभिननि खे पेमेंट करणी आहे सेवन जी पीअ में जनरेट कंदी अहियां हिकु ॾींहुं सभिनि खे टास्क ॾिअण
ह छोकी माण्हू पहिरियोें स्टार्टिंग में कमु हुयनि, हाणे हिकदम सां वधीया हरि को
हा ॾाढा वधिया आहिनि त कंपनी खे बि ॾाढो बर्डन थी वियो आह जो कि असां मतलबु असां हिकड़ी लैंग्वेज न हुननि लाइ न पंजाबी बि आहे गुजराती क बिया बिसाली ल
सभिनि जा था करन, हा सही आहे न।
वर्कलोड वधी वियो आ, त माण्हू त हुनन जो मथो खाइनि था। जल रासि जल शि आहे हुनन जे मथां बि आहे
त इ डायरेक्ट केर जुड़ियल आ, मतलब इनन सां डायरेक्ट केर जुड़ियल आ। तव्हां मतलबु ईएंं कोई पतो कयो त कि, केंखे हिकदम सां पतो पियो के डायरेक्ट जुड़ियो होन जेेने जॉइनिंग करायो
हा इहो त मैमस वग़ैरह आहेन ग्रुप में एड अथव एमएमस मूंखे त मुंहिंजे फ्रेंड्स ने एड कयो आहे
अच्छा तव्हां फ्रेंडस जे थ्रू, मतिलबु जेक गुप आहिनि हअं फ्रैडस जे थ्रू तव्हां एंड थिया आहियो है न मां बि आ न पंहिंजे कज़िन जे थ्रू ई एप थियमि उहो मूंखे हफ़्ते खां चए पई की डाउनलोड करि डाउनलोड करि अरी मां बि ॿाहिरि वियमि, त मां बि ध्यानु न ॾिनो मां बि हुयसि सोचां पई भई ईअं कीअं कोई सिर्फ़ ॻाल्हाइण पेमेंट ॾिनो त मां बि ध्यानु ॾींनमु हा त हिनखे मां कयां
ईअं थींदो आहे कोई- कोई एक्चुली सां कोई- कोई सम्झंदो की फ्रॉड आहे। त अगरि तव्हांखे फ्रॉड लॻे थो त तां बैंक अकाउंट नंबर जो आहे उहो ख़ाली बैंक अकांट नंबर जो
हा सही ॻाल्हि आहे, त उहोई मां चयमि भई हुन ई पोइ ॿुधाई की न ईअं सही आह ऐं मुंहिंजी पेमेंट बि अगरि आई आह ओके त करे ॾिस मां तम ठीकु आहे जॉइन करे थी ॾिसां हाणे ॾिसो ह न टे ॾींहं टास्क आयो न आहे। हुनखे अची वियो थसि न।
अड़ि हा सही, आहे मां हिने मतलबु हिकिड़ी दीदी सां ॻाल्हायो त हू दीदी मतलबु हिकिड़ी मां दीदी सां ॻाल्हायो त उहा दीदी न हिन कंपनी में ई कमु कंदी आह। त हाणे हुन सां ए पुछियो मांसि की भई छो था इअं पैसा ॾियनि फालतू केरु ॾींदो आहे ॻालाइण ते पैसा, त हुन ॿुधाई हुननि ॿुधाई की असांखे न पतो पवंदो आह। उहो ए आई बि ए आई बि आह, मतलबु ए आई, मतलबु हुननि खे न ॾाढी सारी भाषाऊं खपनि।
हा तॾहिं भई ॾिय डब कर डबिंग हा
हुन लाइ बि ओ हुननि खे पतो पवंदो आहे कि कहिड़ी भाषा? मतलबु क कहिड़े भाषा वारे माण्हुनि खे वधीक सिंधी ईंदी आह? कंहिंखे न ईंदी आह, कहिड़ी भाषा कंहिंखे वधीक अचे थो
त हुन खे हर हिकु भाषा खपे न, इंग्लिश हिंदी सभु खपनि जीअं ए आई खे इंग्लिश हिंदी ईंदी आह त ॿियूं बि भाषा हुनखे जनरेट करण लाइ खपेनि हां गुजराती थसि स न उ त
मूंखे त ही टे भाषाऊं पतो आहिनि, कि ईए हलनि थियूं, ॿियूं बि हलंदियूं हलनि
त जेको हिंदी में अगरि जीअं असां सिंधी आयूं ठीक आ। त कोई सिंधी माण्हू हिंदी बि ॻाल्हाए सघंदो आ त पो ईअं त पो उहो कोई हुन ग्रुप में बि जइन थी थो सघे न भई हिंदी वारे ग्रुप में असांखे जॉइन करे छॾियो या हुनमें
हिंदी मां कोई हूंदोई न
अच्छा सॉरी मतलबु ॿी भाषा मतलबु ईअं एक्ज़ामपल पई ॾियां मतलबु गुजराती हुजे। कोई पंजाबी हुजे त उह त करे थो सघे पंजाबी आ। हुनमें बि करे था सघनि हा हा हूं। ॾिसो हाणे माखे घणी थी अचे पियों तडें त टास्क अचे उहो सही आ। हूं,
हिकु मोबाइल ते अगर ताणे बक़इदा मतब तांजी थोरा ॻाल्हाए अ तव्हांखे आराम सां हिकु फोन मे मतलब हिक टास्क ते। पंजवीह पंजवीह सौ
अच्छा पंजवीह मिंट ताईं आवाज कट थोरी ताईं आवाज कट थी थे ममी हिनमें। आवाज़ थोड़ो नेटवर्क इश्यू थो ॾेखारे।
बारिश जो मौसम हा बारिश छा मौसम आ न त थो ॿियो छा पिया चओ तां?
अ मतिलबु मां चवां पई की हर हिकु टास्क कंपलीट थींदो आ। ठीक आ, उन खां पो मतिलब अलाए छा चव पी मां बि भुलजे वियम। मतलबु कहिड़े बि नंबर सां तां करे था सघूं न टास्क घणा बि मतलब हाणे जीअं अगरि मुंहिंजो हसबैंड आहिनि त मां हुननि जे नम्बर सां बि हुननि जी फोन में चालू करे सघां थी हीअं।
हा करे सघो था अगि तव्हांखेे लगे तो भई कमपलीट थियो आ हाणे मूंखे मतलब पेमेंट बि सुठी आई आ। हिक बे ते बि करे
जी हाणे मां हिन खां पहिरियों तव्हां खां जी हाणे मां हिन खां पहिरीं तां खां पहिरी हिक ॼणे सां ॻाल्हायां पई अलाए छोकिरी हुई अलाए छोकिरो पतो न पियो पए। केर हुयो हुन आवाज ई थोरो डिफरेंट हुयो दिल्लीअ जो हुयो। हूं छाए छोकिरो ई हो स्टेशनरीअ जी शॉप ते मुंहिंजी हूं आहे त उहो ॿुधायो भई ट्रिनि ॾींहंनि में मां उणवीह सौ कमाया आहिन उणिवीह सौ हा चईं मू उणिवीह सौ आया आहिनि ट्रिनि ॾींहंनि में।
फिरी वेठो हूंदो दुकान ते त ॻालाईंदो हूंदो हो बरबड़ कंदो हूंदो हु
वई आ न अ
लेकिन मां ॿुधायोमाव न माने सत ॾींहंनि में सतनि ॾींहंनि में मतलब चार हज़ार कोई त नंढी रकम काने।
मतिलबु इहो हिकु हाउस वाइफ लाइ त ॾाढो सुठो आ भई जेका वडी एज आहिनि। काडे ॿाहिर नथा वञी सघनि या हाउस वाईफ इन भई ॻाल्हाए करे हुननि जी अगरि निकिरी थी वञे। हे त बढ़िया आहे न हुननि लाइ हुननि लाइ सही आहे ॾाढो।
हा सुठो आ।
हा भई माण्हू ॻाल्हाए भई हुननि जो टाइम पास बि थी वेंदो ॻाल्हाइण बि थी वेंदो उहो बि फोनन ते गालाईंदा आहिनि कंहिंसा न कंहिंसां हाल चाल ॾेई करे। करे पैसा कमाइणु
अगरि इंसान बाक़ाइदा कंटिन्यूनिटली वर्क कंदो रयो न हिन ते त मतिलब म पूरो महीनो कंटिन्यू ई वर्क करे न त इंसान पंद्रह पंद्रहां त कमाई वठे
कमाईंदो सई बट बंदि न
पर ईअ न बार बार भई बंदि थो थींदो वञे न